हेलो
हलो
नमस्कार नमस्कार आओर बताइए यहाँ अहाँके की हाल छै चाल छै
यह के हाल चाल सब न छै अपने के हाल चाल नीक छै
हँ हमरो हाल चल न छै आओर बताैए अहाँ के खाना खा लेलिय
हँ खाना खा लेल अपने खाना खा लेल
हँ हमँ खाना खाय जाय त हम खाना खाय जाइ छी आओर बत यहाँ के खाना मे कथिी कथि ख खैले छी
ह काफी
हम खैली य मछली चावल सलाद खले छी अहााँ के बताये अहाँ के खाना मे कथिी कथि बे आ जाले
हमरा काफी चीज बना पनीर पकौड़ा आ भइ पनीर बिरयनी चिकेन बिरयनी पनीर पकौड़ा ई सब बना द छै
वाह अहाँके तऽ बहुत किछ आ जलै बनाबै आओर बतै अहाँके माता पिता परिवार मे सभ कोइ नीक छै ने
हँ परिवार छै परार
हँ हमरो परिवार मे सबलोग नीक छै आओर बताय अहाँके पढ़ाई लिखाइ कैसन चलत छै
ख
हमरो पढ़ाई लिखाइ गाछ निक्स चला छै
कोन क्लास मे पढ़ै छै अपने
हम पढ़ हम बारहवी कक्षामे पढ़ै छियै हमर तऽ फाइनल होतै दू हजार स्तइसमे फाइनल हो जेतै तीसरा माहमे लेकिन हम एहि साल एग्जाम नहि दै छियै इम्तहान ए साल नहि दै छीै अगिला बार और नीक से पढ़ाई करके आ तब इमतहान दय छै
ए साल कोनो दिक्कत हो गेल छैै रजिस्ट्रेशन नहि भेल छियै ने तऽ ओहिसँ न न हो पाबै छै तऽ सोच हमहुँ सोचैत छियै कि एक साल आओरो टाइम मिल गेलै अच्छा से
आओर बतैयै अहाँ के व मौ सम कैसन छै
ह अहाँके री नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम कटाइ छै नेटवर्क प्रोब्लम छै
नेच पर छै ई गामव है न
हँ अब तऽ ठीक आबै छै आवाज
त नीक जाइ छी
हँ
आओर बतबै छियै
आओर सभ नीक छै अहाँके बतै ने अहाँके ओड़ीक के मौसम काफी जाादा रौदा उगै छै होते अहाँके ओरीी
हँ हँ पानमे रौद उगै छियै अ आम उम के सीजन ह तऽ अपने नहि खाइ छियै आम उ
हँ आम तऽ खइ छी आज खाइ छी हम आज खयली हे आममे जर्दा आम खए ले छियै फेर मालदे खाय ले छीियै फेर ओ किशनभोग खयली हे आज बड़ा बड़ा आम खयलीहे बड़ा सआादवला आम अहाँके आम खैली छी कि न
हँ ए आाम खले छियै काफी नीक लगे छै जदा मालदेव नीक लगै छै ह ओी ओ छिलकावा जौन होइ छै बड़ी पात
पातर होइ छै आ ओहिमे बड़ा रस होइ छै गुदाा होइ छै
ह आम चिड़ा खा मिठ कहनी
हँ बड़ा नीक लागे छै इ खची र खाइमे
आम चूड़ा खाय मे कबूदे रह जाय छै जल्दी निकलबै ने करै छी
ह अहाँ से बता दू जर्दा आम तऽ एहि लेखा खााय मे नीक लागै छै ओ चीड़जरे
चीरा चड़ ह रोटी चौड़े खा ले ब
हँ लेकिन छी ओहिमे ई है कि जर्दा आमोमे गूदा थोड़ा कम कम रहै छी ने ओहि
हँ ओकर सा
हँ ओ वइसे ही खायवला रहै छी
हँ
लेकिन जर्दम के हँ
आओर बतैय आनी होनी आयल छियै तऽ अच्छा आम गिरल छीियै तऽ बीिन छीियै अपने
हँ का बताउ एतना तेज आंधी एयले कि एगो मोटा डाली मे बड़ा फल लागल रहे छै तऽ उहे डलिये गिर गेले आम बड़ा जियान हो गेले तऽ अ बारा नु आसान हो गेलै ई कहू अहाँ से कह दू ई कहू कि पेरवा न गिरले नहि तऽ दिक्कत हो ज छिय
हँ फेर ओ गिरती तऽ ज्याद नुकसान हो जेत
हँ पेर गरति त तऽ हँ आग्ला कल से फरबो न करती लेकिन खाली डाले गिर की अहाँके हँ अहाँके बतइए न अहाँके र भी आइ रहै का आँधी बारिश बिजली करकई का हकौड़ी
हँ एहिमे दो दू तीन दिन पहिले बड़ा तेज आँधी आयल छियै बड़ा पेड़ गिरैत छियै डालीके गिरैत छियै बड़ा आम गिरैत छियै काफी नुकसान हो गेल छियै
बतेयइ
न काप काफी नुोकसान हो गेलै छियै आमके महँगाइ भी आब कहूँ बढ़ि गेलै छै आमो गिर जाइ छियै ने त आमो छोटे छोटेमे गिर जाइ छियै आमके दाम भाग जाइ छियै आमके दाम जादा हो जाइ छै
हँ ई बात तऽ छै
हँ अपने दै छियै ओकरा खाइ छियै
हँ हम दहै छी उधर न खाइ छी इधर दूधे न होइ छै गैया हमर गैया जेो हइ न ओ बाछिे है अभी अभी दूध नहि होइ छै तऽ आ बाहर के दूध हम ना खााय छी ओहिमे बड़ा आजकल केमिकल मिला के बेचल जाय छै ने ओहिस ना खाइ छै बाहर के बाहर के दूध
हमरा गाँवमे तऽ दूध काफी नीक नीक मिलै छै खोजलापर मिल जाइ छियै
गामवमे तऽ अहाँसँ बता दू कि दूध मिल जाइ छै नीक नीक लेकिन हम ने कि मने की नहि छै अपने दूरा पर से गाय लगहर है तऽ लगल रहै त ओहि दुहाय गाय
ह
और बतैय ने अहाँके दुरा पर गाय है का
न हमारेप हमरा लग गाय नहि हइ तऽ हम दोसर लगसँ दूध लेबै छियै
हँ ओस कर सकै छै हँ लेकिन हउ जान सुधा डेरी मे मिल सुधा के पाकिट मेिले छै दूध के
हँ दूध के पैकेट मिले छियै तब ओ मलाइे निकाल लेबे छियै तऽ कोनो फइदे नहि होइ छै
ओसभमे अहाँ कोनो फायदा नहि होइ छै
हँ खयलासँ कोनो फाायदे नहि बुझाइ छै
हँ
हँ
आओर हँ ह अहाँके बतादु लस बहुत पियै छियै बारह रुपआ मे नहि दै छियै लस्सीन या
हँ हँ ह हँ बारह टाका मे लस्सी देब
हँ उ बड़ा नीक लागे छै छै उ लसिया अहाँ अहाँके ओ लस्सी पियै छियै
हँ लस्सी मिलै छियै काफी अच्छा अच्छा पीला कलर एगो पीला कलरमे मिलै छियै लस्सी
हाँ हँ हँ पिला हँ पिला रंग नया नया नया आयल छै ने
हँ नहि नहि छै गर्मीके दिनमे तऽ नया नया छै चीज निकलबे करै छै
हँ नै नया गर्मी क
पियै छिय गरमीमे
हँ अहाँ से तऽ बता दू हम सतुआ काफी पियै छीियै ई गर्मी मे बारा रौद कारकार र उगै छियै तऽ हम सतुआ पियै छियै सिकंजी पियै छियै आम रस पियै छियै फेर ग्लुकोन डी पिये छीये ऑरेंज वाला बड़ा निक लागे छै ठीक
हँ ग्लुकोज डिब्बाऽ केितनामे देल छियै
अहाँके हम बड़का वाला लेलेे छियै ऑरेंज वाला तऽ बड़ा महंगा दै छै तीन सए साठि रुपआ मे दै छै उ जड़का तोरा ओे सस्ता दै छियै तऽ ओ ऑरेंज वाला महंगा दै छै
हँ ओरेंज बला महगा ते देब करै छिय ऑरेंज बाला मे होखला ओ कहलै कि ओ संन्तरा रहलै ने त ओ कहल
हँ अहाँ अहाँ के कोन पियले अहाँ के ऑरेंज वाला पियली की उजारका
न आब तऽ ओरेंजवला पियै छियै
ओ हँ ओकर सवाद हँ उजरका से उजरका के अपेक्षा ओकर सवाद नीक लागै छै
आ नीक लगैत छियै आ जल्दी जल्दी ऊर्जा देबैत छी
ह चलियै अहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर अहाँ से बात करब नमस्कार
नमस्कार